ठीक ठाक छी सब कुशल समाचार बढ़िया छैय।
हँ।
ह की?
की सब करै छलौं।
की सब करब। उहे उठलौं हेँ रातिमे थाकल-थाकल छलौं हेँ एलियै जे स्टेशन से त बहुत थाकि गेल छलहुँ गेल छलहुँ बनारस। बनारस गेल छलहुँ मोन भ गेल कनि हँ ब बाबा विश्वनाथ धाम चल गेलहुँ एक रति दर्शन भ गेल कोनोना नय गेल रही कहियो।
नय गेल रही तखन त बढ़िया केलहुँ बाह तखनि त बढ़िया केलहुँं।
बड नीक स्थान स्नान से बड नीक स्थान बड नीक लागल ओतऽ गंगामे सेहो नहेलौं
नहेलौं, नाव परर चहढ़लौं।
हँ नाओ पर चहरलौं आर गंगा म विश्वनाथ जी के दर्शन केलों मंदिर गेलों। फेर ओतऽ स घुरते बेरिया फेर चल गेलहुँ दिल्ली।
दिल्ली गेलौं फेर।
हँ फेर ओतऽ से स्टेशन से दिल्ली गेलौं। से कहय छी तेहेन लोक बगलमे बैसल बाप रे बा। तेहन लोक किछ ओकरा किछ बुझले नय छलैया। सबटा ल तंग करे लगे हमरे सबके। आ छलै हे लगैया ओ कोयलख गाम के छलै हे बाद मे बुझलिय, बड तंग करै
तऽ
भाले उपरे मे सीट पर बैस जे- किछु अन्न खाय ले, पिये ले, सभटा ले, हमरा कह लागे। जे की लेबै, की अनबै, तहन ओकरा सभटा में स देलिय।
देल लिए अहां।
भेलिय की करतिये तखन हम बाथरूम लगलै, तऽ ओकरा गेटे नहि खोलल होय छलये, चिचिया लगै छले हें। आब कहलियै जे असगर ओ किये गेलय, हम सब एना नहि जायब असगर बुढ़ब हेब
बूढ़ छले- बूढ़ छले ओ कि
छलय असगर विदा भऽ गेल
बिदा भऽ गेलय
हम हुनका, अपन हुनका संगे, बिना असगर नहि जेब बुढ़ हेब त। से कहलियै, चढ़ल बढ़ल नहि होइ छलै, नहि जायब नहि हेत त
नहि- नहि- नहि जायब की करब।
ओकरा उतरल नहि होय गेलै लेट्रिंग करै ले गेलै, तऽ नहि खोलल होय गेत तहन फेर गेलिय, तऽ खोलि देलियै की
खोलि देलियै अहीं सब, हँ ठीके छै की करब
केहन तेहन लोक भेट गेल, आ से शुरू स लक बनारससँ दिल्ली तक संगे
बाह- बाह
नहि गेल, केना छोड़ि देने छलै, से नहि जाइ।
रौत रात केऽ ट्रेन छलै की।
हमरा रौतके छलें हे, नींद नहि भेल भरि राति, तंग करे छले हे, तंग करै छले हें। हम की करितों सीट त छलेह। सीट तऽ छलेह, से तऽ छले सीट, स्लीपर वाला सीट छलेह हं। एकटा नीचा के छले, एकटा ऊपर के छलै हें। दुनू गोटे रही, फेर अपने मे सँ देलियै, खेनाइ पिनाइ ओकरे आब की करितहुँ, कनि मनि कमे खैब कमे खेलहुँ कनि। भऽ गेलै, फेर स्टे स्टेशन पर उतरलहु, त फेर ओकरा अपन अलग स टेम्पू कऽ देलियै ओ अपन गेल, ओ अपन ओ अपन बेटाके डेरा पर गेलै, ओतऽ कहलक तऽ सैहै। कहलक त सेहे। आ हम फेर गेलहुँं, अपन मौसी रहै छथि, दिल्ली मे तिनका ओत, दिल्ली में, तिनका सेे त भेंट - घाट केलहुँ, आ फेर मौसी टिकट कटा देलथि, फेर अपन आबि गेलहुँ। ओत स फेर घुमनाइ- फिरनाइ कनी भऽ गेलै।
नीक भेल, कनि घूम यात्रा केलहुँ।
हँ यात्रा, रांटी फेर ट्रेने से ऐलहुं।
ट्रेने से आबि गेलहुँ।
हँ से नहि च प स्टेशन पर पाँच दिन रही मौसियों ओतऽ दिल्ली मे?
दिल्लीमे,
आ तीन दिन रहलहुँ बनारस गेल रही तमे। बनारस तऽ होइते गेल रहै। हँ परज बनारस म फ दिल्ी झल तखन रांची एलहुँ, से भोरे छओे बजे पहुँचा देलक ट्रेन एकदम टाइमली ट्रेन। पूरा पूरा टायमली ट्रेन छैल। हँ फेन घर पहुँचलहुँ। दूध लैते अयलहुँ रस्तासँ फेर अलहुँ तऽ चाह पिलहुँ,
बाह
ह आ नींद नहि पूरा भेले रस्ता मे से नींद बड लागल अछि।
ट्रेन मे त अहाँके नींद नहिये हैत पूरा,
नहिऐसे नहि फिर नींद नहि भेल त ई अपन गेला फकलो भै कलो छये नो दिन घर छोड़ना भऽ गेल। मोन ओनाइ छलए कखनहुके घर लए, लेकिन की करलियै गेलियै तखन तऽ फेर से ओतो भऽ जाय छै ने सभक बात राखऽ पड़े छै।
कुछते राखय पड़े छै बात तऽ राखे पड़त अहाँके, गप केना नहि मानबै तऽ बनारस मे अहाँ? नावो पर चढ़लहुँ?
हँ नाओपर चढ़लहुँ जिद्द करय लगलखिन हमरा नहि मोन होइत छलए। जिद करऽ लगलखिन ई हमर जे बर छथिन घरवला से जिद करऽ लगलखिन।
ठीके कयलहुँ गेलहुँ तऽ अपन गंगा जीके दर्शनो कयलहुँ आओर घूमो लेलहु नाव पर,
भऽ गेल। पैइ ताइ तऽ खर्चा भए जाइ छै पेंशनमे से आधा खर्चा भऽ गेल।
यात्रा भेल ने बढ़ियां चलू ने ठीके छै।
फेर बाबा दहिया डोरी लगेता तहिया फेर ल, मोन तऽ बड्ड लागल,
मोन बड लगै छै बनारस सबमे जायब तऽ अहके पू, भीड़े रहै छै कनि मनी भीड़ एहिबेर नहि छल हे छलए की भीड़?
एखन अखन बेसी भीड़ नहि छलैया।
नहि छलै हे।
अखन नहि छलियै ई टाइम सभसँ बढ़िआँ रहैयए जहियआ कहियो जायब एहि टाइममे जायब।
त नीक
एखन बड़ बढ़िआँ रहै छैए। वैष्णो देवी के डोरी गहिया लगे कहे छियनि भगवती से जे हमरो ओतो के डोरी लगा दिय ने, बड मोन अछि वैष्णो देवी जायके सुनै छियै।
देवियो मे बड सुविधा भऽ गेले हे।
त्रिकुट पर् कोनो पर्वत छै पहाड़ पर छथिन। ठीक हँ आ ओतऽ लोक केना जाइ छै।
ओतऽ अहाँ, ओतऽ अहाँ पैरेओ जा सकै छी गदहा भेटै छै ओतऽ। घोड़ा रहै छै। कथी?
वेएह पर चढ़ि - चढ़ि कऽ जाइ छै लोक सब।
हँ ओही पर जाय छै चहैर के आर आब तऽ अहाँके ओ रस् रस्सी मे जे जाय छै रस्सी पर से बाटे त सेहो जाय छै।
हँ गाड़ी सवारी नै जाइ छै।
नै गाड़ी सवारी नै जाइ छै आ बड्ड उम नीचां मे रहू फेर नीचां से उपर जाउ बड्ड लगै छै। गेल हमहुँ नै छी लेकिन नीक लगै छै सुनने छियै सभक मुँहे।
घोड़ा पर चढ़ि के हाथी पर चढ़ि के पार करा दै छै।
पार करा दै छै। बेसी गोटा तऽ अहाँक ओ जेना मअ ओ सब अपना सबमे भार तार नै जाय छै पालकी जेना
ओही मे बैस के जाइ छै।
तें में बैस के जाय छै बूढ़ - सूढ़ त ओही मे चलि जाय छै बैस के मने कम अहाॅंके भारी तारी रहल त अपन ल‌ऽ गेल लेकिन बेसी भारी लोक केना अहाँ ओते उच जाय छै।
जेकरा चलल नै होइ छै त ओइमे बैस
चलऽ बैस कऽ गेल।
हूँ
थका तऽ जायते छै ओते उपर - उपर चढ़ू अहाँ तखन तऽ नहिये होइ छै गेल।
से तऽ नीके छै।
जाय बला जाइते छै पहाड़ पर छथिन।
स्टेशन से बहुत दूर छै ओते दूर फेर जाउ पैरे जाउ। से भऽ जाइ छै सुविधा नै भेलैये।
आ एक दिन में अहाँ चढ़ू उतरू सेहो अपन ओहेन अइछ तखैन अहाँ चहैर जाउ उतैर जाउ।
आठ घंटा कहै छै दूर भऽ जाइ छै चलऽ पड़ै छै। हमरा तऽ डरे भऽ जाइये लेकिन मुन अइछ जे एकबेर जाएब जरूर।
से बड्ड नीक छै पहाड़ पर जाउ उपर से देखू पूरा, से तऽ बड्ड सुन्दर सुन्दर अहाँ क दृश्य सब देखाएत ओतऽ से।
तऽ ठंढ़ा गर्मी नै रहै छै गरम नै हेएत ओतऽ। गरम नै ओतऽ त ठंढ़ा रहै छै। ठंढ़ा रहै छै।
बड़का- बड़का डंटा रहै छै उएह डंटा के सहारा लऽ लऽ के अपन अहां चहरि जाउ उपर।
इ डरबैये जे ओते उपर जाएब त ओतऽ साँस नै लेल हेएत। आब त हमरा डरे भऽ जाइये।
से ते दिक्कत तऽ होइते छै अहाँ चढ़ब तऽ आब तऽ लोक कऽ ओते उम्म देहो नै रहलै हे की ओते ऊपर-ऊपर जेतै। लेकिन हुनके सबके कृपा से चहरि जेएब चहरि जेएब।
हँ पार लगा दै।
पार पार लगा दै छथिन आ जहिया ओ सब बजेतैथ तहिये अहाँ जा सकै छी। नै तऽ अहाँ अनदिना कतौ नै जा सकै
डोरी लगै छै तखने।
तखने जाउ।
इहाए तऽ छै नै तऽ लगो कऽ कहाँ घूमल होएत रहै छै। लगो कऽ छै नै हिम्मत घरे मे पूजा-पाठ केलौ भोरे उठ कऽ।
याएह सब मे घरे मे रैह जाउ अपन।
आय तऽ आबै छै, काज भऽ गेल। एको अध्याय पाठ बाकी रहल बैस कऽ करऽ लगै छी।
करै लगी साएह सब होएत छै की।
कहियो काल कऽ तऽ कहियो काल कऽ तऽ मौ भेटै छै समय कि चलु निकैल जाय छी। जेना तऽ जगन्नाथे मन्दिर मे अहाँ चढ़हब तऽ ओना तऽ अहाँके लागल कते ऊपर छथि। लेकिन जे वाएह गप छै ओ तो गाड़ी सवारी के सुविधा बड भऽ गेलैया तऽ अहाँ जा सकै छी।
भऽ गलैया लेकिन सीढ़ी तऽ फेर छैहये ओ जगन्नाथो मे तऽ सीढ़ी तऽ छैहये।
सीढ़ी अहाँ चहैर जाउ आ पाछू बाटे जदि जाउ अहाँ। तऽ अहाँ के कनिये चाएरे पाँचटा सीढ़ी मे चहैर जाउ ऊपर से बूढ़ स से बड सुविधा भेलै। एबेर।
ऊपर मे चैढ़ कऽ पूरा सौंसे सदृश्य के दर दर्शन हेतै।
दर्शन करू ऊ पर से नीक लगै छै, ऊपर से अहाँ सब चीज देखियौ।
लगे मे एते बढ़ियां तीर्थ जगह छै, मेला लगल छै एखैन। सब दूर-दूर सऽ लोक सब अबै छै।
बड उम्म बड सुन्दर मेलो लागल एछ, मौसी बारी मौसी तियौ बाड़ी कऽ सीढ़ी-तीढ़ी बड सुन्दर बना देलकैन हें कहाँ दन नै एबेर।
एबेर जेब्बे करब एतौ एबेर एबेर जेबै करब। एबेर एयलै आ घरवला से झगड़ो करऽ पड़तै तैयो जेब्बे
तैयो जेबे करब बड नीक छै, एबेर बहुत नीक लगलैया मेला। झूला-तूला सबसे लगले मेला लागल हें अहाँके। मेएट के समान, लोहा का समान, लोहा के समान बड भेटै छै।
थब लेब एबेर रोटी पकबै वला होय छै नै। सोहारी बनबै छियै।
से लेब अहाँ हम तऽ ओ आम कटे वला लेब एकटा। बजार सब मे नै आम कटैया।
हां-हां हसुआ कहै छै से ने।
हां हसुआ-हसुआ। हसुआ लेब आमे काटे मे दिक कत भ जायया, ई हमरा ओना नै होयया।
हमु उहाए से कटै छी बैस के होयया हमरा ओय पर काटल।
हँसुआ से हमरा नै होइए काटल हमरा ओ कहियो नै नै होइए। आम ताम ओ कनी रहे छै त अपन ओइसे काटि लेब से एकटा मोन अछि, ओना देखलियै की बहुत चीज लागल छै, आब जेबै तखने दर्शनो भ जायत
अपन घुम अपन उमहर से घूमैत फिरैत आबि जायब।
नब पर सब बड़ बढ़िया सब रहै छै म अथि वला।
बड सुन्दर बड सुन्दर।
एहन कप सब ऐ दुकान सब मे नै भेटत।
नहि भेटत अहाँ के, सब चीज एकेठाम अहाँ के भेट गेल, ओतऽ से पैरे
हाँ। सब चीज भेट गेल, सब चीज भेटीये जाय छै एके ठाम।
एकेठाम।
बेर, एक बेर घुमबाक के चाही।
बहुत बहुत नीक बहुत नीक लगैत
लोको सब से भेट घाट हैत, कते लोक सब अबै छै।
बहुत अबै छै।